की हाल छै यै
बढ़िआँ बढ़िआँ अपन बतबियौ
हमरो एकदम ठीक छै की सब होइ छै
अखन अखन तक किए नै एखनी खेनाइ बना क जलु आ सल मे बड गर्मी छै तऽ पंखा होकैय छी
से लेकिन अहाँ तऽ यादो नय करै छी
बड्ड याद करैत छी याद करैत छी तहने तऽ फोन केलुअ की कहू तहने तऽ कहलियै जे कनि हिनका स बात कऽ लै छै
रहैया जे अहाँ हमरा कहियो काल के याद
बस आसे होबाक चाही आसे आसे प तऽ दुनिया कायम छै बुझते छियै हँ हँ ई बात तऽ सही क खाना तऽ बैन गेलै आ बैश गेल छैन खेनाइसँ तरकारी बनले सजमैन आर चना दैल
धु सजमैन हँ सजमनिमे चना दैल देलियै तऽ ओ बड्ड नीक लगै छै
ओ नीक लागैत रहै छै ने खमे आ गर्मियो छै तऽ कनि मतलब जल्दिओ बैन जैइ छै ओ आ बकी सब सब्जीमे एथि एखनमेू दु हां एखन ने आखन‌ जलु म कनी घुरै ला ना रहे त छी गामे मे न बुझते छियै गामो म रहे छियै बाहरो जाय छियै
गामव आन किछु ओर छै एखन हाल मुड़न सब हेय तऽ भोज पर भोज हो छै भोज पर भोज
गेल छलियै बोझ खायले हुनका ठमा गेल छलियै ओ जे ओ जे छैथ अहाँ के के तऽ छैथ नामे ने याद आबै छै रौशन झा कि कि नाम छैन यादे न आबै
एहिठाम जे उपनयन अहाँ एहिठाम ओहिमे बड्ड मोन लागल छै हमहूँसब छल अहाँ के विवाह साल गिरह खूब बढ़ियां आयोजन कयल गेल छलै
कना तऽ अच्छा आल रहिय आल रहिय से ओहिमे हँ भेट भेलेल छला भेट भेल छला से तऽ हा से त मोन खुश भऽ गेल आनंद भ गेल अहाँ सब के देख क हम कहलिय अन अहाँ सब केना आब गेलियै आइ अहा सब ऐब गेलियै हम कहलियै कि वएह बहुत बड़का बात छै ह नय नय नय नह से आ
जे रहैत छियै आ
नय नय अहाँ सब एलियै हमरा बड्ड आनन्द भेल मोन खुश भऽ गेल हम कहलियै हिनका स केलासँ तऽ बन बहुत नीक लगले बऽ स अहाँसभ आऽ आ आ अहूँसभ आबऽ करियौ कहियो कहियो अपन